की हाल छैय। की हाल छय।
बढ़ियां। कि सभ खाना बनलेए, ऐरकंच के सब्जी भात। केना कऽ बनेलऊ ऐरकंज
केना कऽ रोड़हा बनै छय।
उसब अहाँके अहाँ पुरुष पात छी, अहाँ बुझिके की करबै।
हमहुं बनैब।
किया अहाँ तऽ अहाँके कनियां बना कऽ देत नऽ।
ए कनियां छै गाँवमे तऽ की करियै। अपने बना लेबै एक दिन भेटै छै, एतउ मार्केटमे।
ओ असगरे रहय छी।
अ दुगो धियापुता कऽ रखने छि, एखन गांव गेल छथिन ओ।
कथी लए गेल छथिन गाँव।
गर्मी छुट्टीमे गेल रहथिन।
तऽ बच्चा सबकेँ छोड़िते।
बच्चासभ सेहो गेलै बच्चासभ आबि गेलै। परसु हु किछ काज छलैया।
ओ एत त बना देत।
हँ।
की
हम्म हँ, खाना पीना भ गेलै।
नयि भेले, अहाँके त अपने खाना बनब पड़त एखन बच्चा सभ लए, कि बच्चा सब बना लैय।
नयि बनबै छै बच्चासभ अपने बनबै छी।
अहीँ बनै छियै बच्चा सभके।
हम्म।
म्म
हँ अपने बनबै छियै।
की सब बनबै छियै?
बनेबै दैल भात और आलूके भुजिया।
ओ सादे सिम्पल बनबै छियै अपन।
जल्दी बइन जाइ छै न, दालि भात चढ़ा दियौ अपन आ भुजिया काइट लिय तुरन्त बइन जाइ छै।
हँ बच्चा सब पढ़ै दुआरे आइब गेल?
हँ पढ़य दुआरे आएब गेलै, ओकरासभके स्कुल खुइज गेलै न एक तारीखसँ। तयि दुआरे चइल आयल छले। कियो आबै छलै गाउंके त करे सगें मंगा लेलियै। हम्म।
ओ कहिया एतत अपने?
हँ दस बारह दिन बाद।
दस बारह दिन बाद
त बच्चा सभकेँ अनेलै त अहाँ गेल हेबै न त हुनका किया छुइर देलियै, एयतत संगे संगे अपन।
बच्चासब ककरो संगे एलै, हम ने आने गेल रहिये। परसु आना कि भेले हमर रिश्तेदार में भगनि छै। चलखिना स एलखिन, एलखिन न त उनके संगे एलै।
तखन त बनाउ खाना पीना, एखने डियुटीसँ एलहुँ हेन?
हँ ड्यूटी एखने एयलहुँ हें। कटहर पाकल।
हँ पाकि गेलै आब- - पकै छै जे गाछोमे छै से पकैत छै एगो दूगो।
आब त खतम होइवला हेतै।
हँ हँ - -
एत तऽ लेकिन बारहो महीना भेटै छैइ।
हूं गाँव सबमे न इ ने भेटै छैइ।
ऐ- -
गांव सब में नै-ने भेटै छैन?
नै गाँव मे नै भेटै छै, एतऽ तऽ बारहो महीना भेटै छै।
स्क्रिप्टेड लागैत छल। तहन और सब कहियौ, और सब बढ़िया।
और सब ठीक छै?
आइ साइ चैल जैतौं ने। और दियौ भूसी-बाती ढैट। बड पैन होई छै पुछू ने एते पैन होइ छै जे कोन गाँवं में रहै छियै? सदरपुर गाँव में। हेलो
हे
कहियौ ने और सब।
और सब ठीक छैक।
बनाउ तहन खाना-पीना अहाँ।
हँ, खाने बनेबै जाइ छियै, अहाँ के बूढ़हा-बुढ़ही ठीक छैथ?
हँ, ठीक छैथ।
अहाँ तऽ आल-समाचार बुइझते एबै तखन, गाँवे मे जखन कनियाँ छैथ अहाँ के तखन।
हूं।
की?
हाँ-हाँ।
त दूसर मिस्त्री स हूं, तऽ माँ बाबू असगरे रहै छैथ गाँव में?
हँ एसगरे रहै छथीन ओ सब।
हूं-हूं, न अहाँ के की सब बच्चा ऐछ?
हमरा दू-टा बच्चा, एगो लड़की ऐ एगो लड़का ऐ लेकिन बदमाश नम्बर वन सब ऐ, जे अपने में मग्न रहै छै। भोजन खाली नीक-नीक परकार के बनाकऽ दियौ पैब लेत अ- ने पढ़इ के ल-लछन लगै छै, मोबाइल और भोजन।
ऊं-हूं। तऽ लड़का-लड़की कोन क्लास मे छैथ?
लड़की दसमी में गेले और लड़का ऐ आठवां में।
तहन और सब कहियौ, और सब-सब बढ़िया।
और सब ठीक छै।
जे कोइ पैसा क लेल-ऊं-भौजी यै। अखैन बनलै नै खाना?
दैल-भात बैन गेलै, आब भुजिया बनतै।
हूं बनाउ त, कनी देर में दाल-भात बैनो गेलै। के बजे आबै छी ड्यूटी से जे
ड्यूटी से आठ बजे एल रहियै।
ऊंह लेट भ जैत हैतै न तहन खाना-पीना बनबैत- बनबैत किये बेल बुच्ची तऽ आब दसमी मे गेल य तऽ बना सकैये ओते खाना-पीना।
नै ओरियाई छैय ओकरा ओतेक एते।
ब बाह
नै ओरियाई छै? सिखा दियौ, आब कनी मनी खानो पीना बनेनाइ जरूरी रहइ छै बच्चा सबके।
नै बनब दै छियै, ओ कहै छै पढ़ि लिखि लेतै अपन, तें दुआरे नै बनब दै छियै।
नै त घर कनी मनी एनाइ जरूरी रहै छै, आब बच्चा बिआह दान हेतै, सासुर जेथिन।
हुं
त बनेथिन न?
नै, बनेबै करतै।
त पढ़ै पर ध्यान दै छथि बच्चा सब कि नै?
पढैए पर त धियान नै रहै छै, मोबाइल पर बेसी रहै छै चसक।
हुं, मोबाइल नै दियौ, मोबाइल त बर्बाद क देलकै बच्चा सबके की कहू।
हुं
मोबाइल रहै छै, घर मे राखल रहै छै, अपन, चलेलक। हं पढ़बो केलक पढ़त की फ टिशन इस्कुल के काम केलक, और एतबा बस।
हुं, आइ कालिके बच्चे सब बहुत दुखी बदमाश होइ छै की कहू।
हं से हमरा आइ काल्हिके बच्चा, हमरा अहाँकेँ थोड़े बुझत देत कि की पढ़ै छी आ, की नै पढ़ै छी। किछो कहबै, त कहत जे अहाँ बुझबे नै करै छी।
हुं बूझत मूर्खे चपाट छी, अहाँ सबके आबै की य।
हँ अं
देखै नै छीयै, हमरो एगो बच्चा छै, किताब कॉपी उलटेने छै आ, पैर महका नह काटि रहल छियै मूँह से।
की कहू पलेशान छी हम, अपने खुद्दे अइ बच्चा सबसँ।
हुं
बुझलिअइ न।
त की क सकै छियै? धिया पूता छै त की क सकै
पाय लागि रहल य, बाल बच्चा पढ़ि नै रहल य।
हं अं
ऐ सं नीक, गाँवमे रहब त, रूमो रेंट सब त बचत न?
हुं उं
की है
हँ
एत छी नै रुम रेंट लागि रहल य, खानो पीनो में त, गांव में ते खरीद के त नै किछ आन पड़ै छै, दन दालि चाउर सब त घरेसँ निकलै छै।
हुं
बच्चा सभकेँ ल के छी अपन।
बहुत सुविधा छै।
हुं।
पर बाहर में लोक के दिक्कत होइ छै लेकिन गाँव में बहुत सुविधा छै।
बाहर मे़ त अहाँ पैनो पीबू, त खरीदे क पीबू।
हँ गाँव में कोनो दिक्कत नै छै बाहरमे छै, हुं।
हुं, अ- सव किछ ले दिक्कत छै, एक रती मोटर खराब भ जेत त भैर-भैर दिन बैसल रहू ओन नहै ले, आ गाँव मे त अपन कल चला लिअ आ सबटा काज क लिअ।
हुं, गाँव में त च बहुत साधन छै गाँवके बाते किछ और छै।
हूँ। तहन और सब कहियौ, अहाँ नै जेब गाँव?
नै हम एखन नै जेब।
हूँ, अपने चैल एतैथ त तक की जेब अहाँ? असगरे चैल एथीन?
हँ से त चैम्पियन छै चैल औतै असगरे।
हूं, टिकट बना कऽ भेज देबै अहाँ।
हँ टिकट नै बनलैए एखन, बनेबै तत्काल में टिकट बनेबै। आ तेकर बाद
टिकट भेटबो ने करै छै ने एखन? कियेकि गाँव से एखन लोक सब ऐब रहल छै ने गर्मी छुट्टी में।
प्रीमियम तत्काल में भेट जै छै। पैसा-पजी बेसी लै छै।
हूं, तत्काल में पै लागै छै कनि ज्यादा।
हँ।
नै?
हँ, तत्काल में पाइ बेसी लगै छै।
हमहूँ बनेलौं हन अरिकंच के सब्जी-भात। अपने नै एलखिन एखन ड्यूटी से आब आबैत हेथिन।
आम-ताम खाइ छी कि नै?
हँ, आम खाय छी, आम बड महग छै एतऽ।
हँ तऽ आब आम खतमे होइ बला छै त महग ते हेबे करतै।
की?
आ भइए जेतै
हँ लेकिन बौ-पहिले आन बेर फेटे त रहै छलै जुलाइ तक आम, ऐ बेर नै भेटै छै।
तऽ फायदा ब फसल कम उगल हेतै त ऐ बेर कम छै। तै चक्कर में छै।
हूँ।
तहन आर सभ कहियौ। हूं।
खाना-पीना खाउ आराम करू आब कि? हमहूं जै छी आब भुजिया चढे़ब।
हू़ं-हूं।
आ तकर बाद में ई चिड़िया- चुनमुनी के कहबै आ खो-हन।
बर्तन तर्तन तऽ बच्चा धो लेतै त दे इ जे अछि अहाँके।
जे बढ़िआँसँ